की हाल।
बढ़िआं छी बताउ।
हमरो बढ़िया छै की सब भऽ रहल छै।
बस बैठल छी।
भऽ गेलै अहाँके काज सब जेकर
की बनतै खाना पीना
अच्छा, नहि अहीं बनायब की?
देखल जेतै हं हमर ननद दुनू आदमी।
अच्छा अहाँके ननैद। दुनू आदमी मिल कऽ बना लो छियै। हुनका तऽ एखन दिक्कतो हेतनि ने।
कथिके।
ओहे बला
बौआ वला?
हँ हँ।
हुनका थोड़ी छै बौआ हुनका तऽ मतलब नमहर छै ने पांच
तऽ मतलब किनको रहनि ने बौआ जिनकर अथि भऽ गेलनि खराब।
नहि तऽ ओ तऽ हमर बड़की ननदके ओ तऽ चलि गेलखिन।
अच्छा हँ, लोकके लेकिन बड़ दुःख होइ छै। हुनका के महीना के छलनि?
नै आठ नओ दिन भेल छलै।
अच्छा आठे, नओ दिन के छलैह, आहा। चलू कोनो नहि भगवान फेर देथिन। देखियौ देबे करथिन ह
सवैह ना ओतऽ नहि रहै छथिन घर पर विदेश रहै छथिन, आ चलि जेथिन तऽ उ साल दू, साल के बादे एथिन एके बेर। भेल छलै ने तऽ ओ अपने दिक्कत कऽ लेलखिन, मतलब हुनका बौआ जेी भेले कनी लोक स्थिर से रहल, आराम से रहल, कपड़ा लत्ता कनि कम धोलक, बाप रे एकर कपड़ा जे धोना देख
अरे हँ से तऽ मत देखियो जानि बुझ के जे आदमी करे छै, तऽ ओकरा जेहन एकटा बेटी के टाइम में जे भेल रहै
आ मने उएह ने, जे शुरू में बुझल छै कि हमरा एना भाग जाइया ओकरा पहिनेहे कहि देने रहै डॉक्टर। फर्स्ट बौआ भेले ने तहिये, दोसर बौआ जहिया हेते ने तीन महिना पूरा-पूरी बेड रेस्ट। किछु नहि करे के छै, सीढ़ी नहि चढ़ि उतर करे के छै, एनी ओनी नहि करबाक छै, आ ओ आदमी जबरदस्ती बैठ के पेंटिंग करे लगे छलखिन खालिए पेटे। की हेतै, ओ सब नै हेतै।
एखन बैसै नै ने छियै ज्यादा।
बैसै छियै की।
ओतै ज्यादा नै ने बैसै छियै।
खाना- पीना खाय लऽ बैठ गेली।
हमर दीदी सब ज्यादा नै बैसै छै। मतलब अखन चलैेये वला छै, जते अपन चलैयऽ बैसे वला
किया तऽ अभी तऽ आराम से सब काम करै सकै छथिन।
हँ लेकिन हमर दीदी के बैसे में बहुत तकलीफ
सब कुछ केलियै, आब जाके हमरा कनि परेशानी बुझाइ याऽ, लेकिन तैयो अपन जतेक करैत रहे छै ने सब चीज, ओते अपने देह फ्री रहै छै, बाद में हमरा तऽ उलटा रहै बौआ, चौथा महिना में हँ। हँ तऽ उएह कहलक काम उम करे ला, झाड़ू -ताड़ू लगाउ झुक के, इ सब करिते- करिते शुरु से हं।
देखियौ नै यै पता एऽ अहाँके उलटो होइ छै बौआ।
हँ तऽ उहै पेट खुलै छै।
हमर जे छथिन, अथी मैझला चाचा उलटै छथिन। पता ऐ ओ उल्टा जे जनमल रहत से, मतलब चौड़ा जे छू दै छै, तऽ एक लाथ मारै छै तऽ ठीक भऽ जाइ छै।
हँ।
ओ कहल जाइ छै, ओ टोना होइ छै, उल्टा जे जन्मै छै ने ओ पिठ्ठी- तिट्ठी दर्द करैत रहै छै ने। ओकरासँ एक लात मरबा लियौ, ओ अहाँके छोड़ि देत।
हं दीदी के पैर-तैर फूलैया ने।
बड्ड फूलै छै, बहुत
की करब अहाँ ने राति के सरिसों तेल लऽ लेब, कनि मसाज पैर के कऽ देबै। पेट में किछु लगाबै छथिन कि, नै दीदी
से नहि बुझल ऐ हमरा, लगबिते हैत।
हँ तऽ से पूछबै ने, फटतै नहि तऽ बाप रे बड्ड फाटि जाइ छै। अभी तऽ नहि नोचैत अभी तऽ नहि नोचै छै, आबे दियौ। महीना दू, तीन महीना आर बीतै दियौ तब देखबै। बाप रो बा हमरा तऽ कि
अथी के बाद लोकके पेट के हालत खराब भऽ जाइत छै, दोसरे रंग लगैत छै जेना।
हम तऽ उएह तऽ खोकस बड्ड फाटै छै, हम तऽ नै बाप रे हम त एते बचेने छियै, हमरा त सब कहैये केना बचेने छै पेट के।
खेलां।
नै नोचली हम तैयो नीचा में पेरू के पास में दुनू साइड में कनि- कनि दू, चारि गो नाखुन लाइग गेल छै। नहि हँ तऽ हमरा एकदम नीचा हमरा, एकदम निचा चा मे दू चारि, गो नाखून लागि गेलै, एके दिन ओ सुतल में पता नै केना भ गेलै।
फ्री मे लोक के देखार भऽ जाइ छै ना।
हँ तऽ दीदी के कहबे अपन बचा के रखै लै।
हँ देखियौ एखन म
बाप रे मन तऽ होइत रहत की, बाप रे कथी से नोचू कथी से नोचू।
पता नहि किया नोच
बच्चा जे चलै छै ने, बच्चा जते पेट में करै छै ना ओ पूरा हँ पेट जे बड़ा होइ छै, तनाइ छै ने चमड़ा
हँ- हँ।
तऽ ओ अथी होइत रहै छै, तब जे करत तऽ हम तऽ डॉक्टरसँ देखेलियै तऽ पुछलियै दर्द जे करै छै, तऽ कहलकै जे ओ बचदानी अभी छोट है, म पहिले तऽ छोट रहै छै बच्चा होइ छै, दूसरा तीसरा बेबी रहल तहन ने ओ नमहर भऽ गेल रहै छै, आ नहि तऽ फर्स्ट बेबी मे तऽ छोट रहै छै, तऽ ओ जेना- जेना नमहर होइ छै ने, तेना-तेना बलू दुखाई छै।
हँ हमरो देखियो ने अखन आब हमरा व्रत तऽ लागि रहलै एकदमसँ।
ह कनि से चाय पी लिअ ने बना के।
नहि- नहि हम चाय नहि पियै छी, देखियौ गुंजेश आबि गेल। आ नै अखन आब नै, जूली छै
तऽ किछ केला -उला मंगा कऽ खा लेतौ ने।
ह खेने छै, मतलब आब- आब लागि रहल अ व्रत। कनिक देर के लेल की करब अते देर से पाइनो ने पलिये।
कुछ फलहारी कनि, मनि कऽ लेति ने।
आब अखन की आब, साँझ भेलै आब तऽ साँझ पड़िे गेलै छओ बाजिे गेलै।
हँ से तऽ भैए गेले, दू, घंटा के बाद तऽ खाइए लेब।
एहिमे पता हइ एहिमे ई नहि छै जे, एके बेर खाऊ, उ बेर वाला सोबमे छै। बेर बला सोम हमरा छुटिये गेल एछ।
बेर बला सोम कोन भेलै।
बेर बला सोम ई होय छै जे ओय मे जे लड़की सब जे रहै छै उ अथी के लेल मतलब सोहाग के लेल करे छै जे अगा जाके अहाँ के कोनो दिक्कत नै होय ग्रह दोष जे रहत से अहाँ के कटित भऽ जाएत। ओ जाय छै, ओ जाय छै ओ अथी उम्म पूजा होय छै अथी लग मंदिर लग तऽ ओय मे गुड़ आ तुड़ आ मूड़ ई तीनटा नै छुबाक चाही। तऽ हम सब करै छलियै लेकिन ए के बेर एक बेेर जे छुट जाएत तऽ फेर नै हाएत दीदी सबके छैहये। आ ओय दिन, ओय दिन हैया गुड़ नै छुबयो अहाँ तूराय जे छै, तुराय नै छुबयौ आ मुड़ नै छुबयौ, ई तीनटा नै छुए छै।
छी सब।
अहाँ के नै बुझल हाएत कथा छै ओय मे हम सब करै छलिये, एगो लगै छै अमावस्या के दिन ओ जे रहै छै ई लगे छै ने बेड़ बला सोम अमावस्या के दिन लगे छै।
औ।
उम्म त तऽ
नै हमरा नै पता यऽ तऽ हम केना कहु।
हां तऽ से तऽ अहाँ सब मे नै होय छै, हमरा लगेया हमरे सब मे जादा आदमी हां।
ना होयतो होते तऽ हमरा नै मालूम अय, हमरा कहीं कोय
नै हमरे सबमे होय छै ई ता ई बला हम जादातर हमरे सब मे देखे छीये और आ दमी बुझबो नै करै छै, ई हमरे सब मे हमरा सब मे बुझयौ पाबैन के ते इतऽ नै छै, त्रियोदशी के व्रत अहुं करै छी।
कथी के।
त्रियोदशी के। हमरा सब मे त्रियोदशी के सेहो व्रत हेतै, चतुर्दशी, एकादशी।
हुं एकादशी ते होय छै।
एकादशी, एकादशी दिन के भात नै खाएत हैब।
नै-नै।
हुं हम तऽ मारे छियै, कहै छै एकादशी दिन के भात खाय छै तऽ
ए तऽ जहिया करै छिये तहिया नै खाय छै मतलब बाकी तऽ एनहि तऽ खाये लै छिये कोनो बुझे थोड़े छिये कहिया
आ जहिया नै बुझा हां तहिया सब दिन तऽ सबटा दसी रहबे करै छै कहिया की नै रहै छै, कोनो दिने कोनो दिने हम तऽ
तैयो कीड़ा-मकोड़ा मे जन्म हैत नै खाएब
अरे कहै छै बिरासी लाख योनी मे जे जन्म लेब ए चौरा सी लाख योनि मे जे जन्म लेबै त किछ ने किछ मे जनम लऽ कऽ ह तऽ कहै छै
खाउ, पीऊ रहैत दियौ।
किछ ने किछ मे तऽ जन्म लऽ कऽ लोक मारले जैत।
उहाए ना तऽ किया रैह दियौ आब अनजान सुनजान महा कल्याण।
देखियौ कहे छै लास्ट मे बड पाप केने रहब तऽ मनुष्य मे जन्म होय छै। मनुष्य के जीवन जे-जे होय छै न से बड कठिन छै।
नै त
सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन देल
हम तऽ बुझय छीयै नर्क छै ई मैर जाउ तऽ स्वर्ग चैल जाय छै।
हां स से सबके जन्म नै होय छै पता ऐ जे सब किछ देख कऽ मरल रहत मैन लिअ नैत-नातिन पोता पोती अथी सब देख कऽ ओकरा सीधा स्वर्ग होय छै।
गरुड़ पुराण मे
हां।
जे अथी मतलब पोता-पोती परपोता नाति-नतनी परनतनी उ सबके जे जांघ पे जे खेला लु
हां-हां त सीधा
हम स्वर्ग
हां हमरा बाबा सबके भेटल छैन। बाबा सबके खैलयथिन आ हां लेकिन आब पता ऐछ लेकिन आब पता यै आब केहेन छै?
नतनी भेलय मतलब पोती के बेट
हां-हां आब की छै तऽ आब लोक के नै न रहय छै त
हमर अप्पन बाबा के तऽ हमर अपन बाबा के तऽ नतनी नतनीयो के बेटा के देखल ओकरो खेलैल के पोता पोतो के बच् चा सबके खेलैल कै
आब तत्ते मिलावट रहय छै नै जे लोकके भऽ जाए छै अथी
हमर अप्पन बाबा दादी सब पोता के खेलेबे केलकै पर पोता पर पोती के खेलैल कै पर नाति, नातनी सबके
देखियौ आब की चाही आब तऽ सीधा ई आदमी एहेन-एहेन आदमी के सीधा स्वर्ग प्राप्त होय छै।
हां नै तऽ
हमर एकटा दाय छथिन ओ बड बदमैश बुझलियै हुनका हमरा से पटरी नै खाए छैन। लेकिन ओ हमरा लगय यै स्वर्ग जेथिन बड देखल
अथी एक आदमी के जोड़लियै तऽ हम नम्बर
किनका आदमी, की नाम छैन प्रीति कुमारी? हां-हां आइयै जोड़लिए हां हमरा लग आएब गेल।
अच्छा।
देख लेलियै हम।
हां अभीये कनी देर में जोड़लियै।
हां देखलियै पीर, के छैथ अहाँके?
हमरे ननदे छथिन।
अच्छा अहाँके ननैद छैथ।
जिनका बौआ भे
हां ओ अहांके अच्छा
अहां के जे छै बौआ से
हां अच्छा बढ़िआँ अछि।
ह जोड़ि देलियै कहलियै चलू। अहाँके टाइपिंग वला जे ट्रांस क्रिप्शन वाला नहि एतै त नै करब कम से कम कॉल वाला त कऽ लेब न।
ह कऽ ले अरे अहाँके अगर माइन लिअ दिक्कत हैत ट्रांसक्रिप्शन वलामे त सीधा मारने जैब जे सही हेतय ओकर त हेबे करत ने किछ- किछ सहियो होइ छैय ने।
ओ केते रहै छैय ओयमे सही।
आ ओ सभटा माइन लिअ सभटा बहुत रहै छैय ओ जतेक अहाँ कऽ सकी। ओ अनलिमिटेड छैय बस एक बेर पास करै के रहे छैय।
हँ आ ओयमे ने बहुते सहियो रहै हम देखलियै।
हँ -हँ से त छैहे बहुत सही जे गेङ्गियाके नै ने बजै छैय से सही रहत आ जे गेङ्गिया के बजैत रहै छैय ओ अपने समझमे नै आबै छैय।
समझेमे नै आबय छैय।
अपने समझमे नै आबै छैय, आइ देखलियै हे प्रूफ देखलियै हम आइ। आइ केना कते - कते अथी भेलैये से। हमरा भरोसा नै होइ छलए से वला।
ह त गुंजेशो के त अभी उहे चालू हेतै न।
गुंजेशके कहाँ देलखिन हेँ टास्क ट्रान्सक्रिप्शन वला।
किया।
अखन नै मिललैन ह हुनका सबके पता नै। हँ त ट्रान्सक्रिप्शन वला हुनका नै एलैन हैं अखन। उं।
से किया।
पता नै ककरो- ककरो नै एलै हे।
एतऽ त हम देखलियै जे कॉल वला चालुए छलै।
देखियौ एक-एक बेरमे सौए आदमीके भेजल जाइ छैय।
अच्छा।
त तयमे सौ आदमीजे भाग्यशाली रहय तकरा च जेना ओ लड़की के देखियौ एकटा लड़कीके ओ लड़की के काॅलो बला आइब गेलै ओहो बला आइब गेलै।
दुनू साथे।
साथेमे आइब गेलै त ओ भागशाली रहै तैने आइब